आउ नेटवर्कमे रहियौ, हेलो। हँ, बाजैत जइयौ। कतऽ घुमै छी एखन?
बाजैत रहियौ, बजेनाइ नहि छोड़ियौ। ओकरा देखयके छै।
हँ तऽ कतऽ घुमबै? बाजारमे घुमै छियै, आओर कतऽ घुमबै?
हँ, घुमैत रहू भरि दिन, कखनो घर नहि आबयके छै।
बुझलियै, मुँह चुप करऽके नहि छै एहिमे।
रौ, माइ तऽ एकतरफा आदमी बजतै तऽ दोसर तरफ की करतै?
दोसरो सुनतै, बीच बीचमे ओहो ढुकि ढुकि कऽ बजैत रहतै।
हँ, ढुकि ढुकि कऽ बजैत रहतै।
हँ हँ आर कनिक सालुओकेँ कखनो कऽ लेल करबै, कखनो नितुओकेँ कऽ लेल करबै।
अच्छा, कखनो सालुओकेँ कऽ कखनो नीतुओकेँ, कखनो वर्षोकेँ, कखनो मधुओकेँ।
सभके कऽ के छै।
ककरो छोड़य के नहि छै।
नहि छै, छोड़ि के उमहर बुलैत टहलैत रहू। ऐ कातसँ ऐ कात करैत रहू बाजारमे आ फोन करू।
आ ककरा ओतऽ की की बनलै से पूछैत रहियै।
हँ, सभके ई जोड़ि लियौ जे कतऽ छी, की करै छी, कतऽ पढ़ै छी।
की पढ़ै छी से नहि
हँ, की सभ पढ़ि रहल छी सेहो कहियौ। सएह करयके छै।
सएह करयके छै, आर सभ तऽ ठीके ठाक छै।
छै हँ और कहियौ?
भोजन बना देलियै?
हँ सब्जी बनि गेलै रोटी बाकी। छै नौ बजे साढ़े नौ बजे बनतै।
आ माताश्रीसँ गप कऽ लेलहुँ?
हँ, कऽ लेलियै यऽ, एखनहि भेलै। आब जेब बहिनके ठेसा सभ किनलहुँ तऽ ताङ्गे तोड़ि देब।
मे गे, टाँग कऽ तऽ ठेसा पहिरतौ, हमरा तऽ बहुत गुस्सा हेतै।
हँ सए कहू तऽ, आम जे देलकै। से ओमे लऽ आधा आधी आम लऽ लेलकै।
आम जे देलकै?
हँ हमरा जे एक सए आम देलकै य। ताहिमे सँ पचासटा लऽ कऽ आधा भाग गेलै। जेकि हमरहुँ आधा अपन कऽ हिसाबसँ लऽ लेलकै अपन। एक सऽमे तऽ तैतीसैटा ने, हुनकर तीन गोटामे होइते।
हूँ
से पचासटा लऽ कऽ घर ढुका लेलकै। सएह माँ कहै छली, सएह बुझी ओझा जीके प्राण छूटैत रहै छनि बहिन लेल।
ओ ई बुझलकै? या कि निधि लगमे आम गेलैये से?
तै सब बुझलकै या मनीष कहे छले नहि नहि काकी नहि रहिते पप पो कहने छलखिन झूठे किया निकालते किया देते नहि देलकै त
पो कहने छलखिन हँ कथी
साझियेसँ दऽ देबै जहां क माँ बोरा में केलकै की गाने लए ठाढ़ अपने
अच्छा ओ तऽ पूरा हल्ला भऽ गेलै कि बंसी लग मे आम जाइ छै से
कहि देने रहै जेक एना एना ओकरा दै छियै एना एना काका जाइ छथिन तऽ दऽ देबै अपन चैल जेतै ताकि केटा देलियै या न कहल के एक सए देलियै य तऽ पचास टा ओहिमे से उठा कऽ लऽ कऽ चलि गेलै घर
अच्छा
भेले माए जे कि देखि विचार देखी माँ त सुनाये के कहल्के जे औना भय भाई दीरयाइत रहै छथिन एहि कानमे दुस्मन छै ह कहै हमर भय है बाजैत रहियौ
तहन तऽ आइया हमहुँ मनीषके फोन करै छीये
नहि करयके काज छै नहि कहयके काज छै रह द अपन कहियो एहन अखन नहि कहयके छै हेतै नहि तुरते फोन कऽ
काज पड़ै छौ तहन हम याद पड़ै छियौ
नहि एखन ने किछु कहय के छै नहि बुझेै एखने हेतै जे कि फोन कऽ केऽ कैह देलकै किया कहबै कहियो एहन मौका लगतै तऽ बुझा देबै गप के कहते कियै ने अपने जे पुन्नू भाईजी के गेले आ कार्टून मे इनू के पड़ले अठारही गेले आयो रंजीत के पच्चीस सबटा पड़लै य सभटा साझीसँ लेकिन ई जे ककरो देतै तकर ई आधा आधी लऽ लेतै
कोनो बात नहि ई तऽ हमरा पहिले अहाँ बुझा देने तु ने
दिन ओहि दिन क कते अहाँके आम लए के हत हेलो ले हेलो ले लऽ क चलि जाइ छी आ देख लियौ बुझलकै तहन मतलब आधा लऽ लेलकै जेकि तैंतीस टा आम होयते सएमे हिस्सा तीन ठमामे से पचास टा लऽ कऽ भाग गेलै
पचासटा किया लऽ लेलके
बदमाश छी हम आधा अघी लेब अहाँ एक सए देलियै तऽ हम पचास टा लेब
मतलब अहाँ जे एक स बँटलहुँ तऽ पचास टा हमर ओहिमे अथी भऽ गेल ओहिके ओहिके बाद
भैसा ओहो लऽ लेलकै पन्द्रह टा फाजिल हुनको वला लऽ लेलकै
छोटका काके हिस्सा किया छोटकाके कनिया छोटका का अपन हिस्सा किया नहि लेलखिन
तऽ चाची तऽ पड़ले छै सबेरेमे रखने हेतै झोरा मे तब ने आठ बजे लै लऽ आयल खिनँ साते बजेके नाम कहने छलखिन हेँ बाबा बजैत रहियौ
तऽ नहि नहि ब मतलब प्रवीण का के हिस्सा
हँ सएह ने बजब म सएह ने कहलकै जे की तीन ठमा लगते तऽ तैतीसे टा ने एक सा मे हेतै निनानबे
हँ
तऽ पचास कतऽ से लऽ कऽ उड़ि गेलै मनीष के तऽ माय कहलकै जे ऐं यै यौ माय भाय भाय करैत रहे छै एना एना सभके देलियै शादी हम जे देलियै सब नहि काकी धारि देते दऽ देते दऽ देते बाटैयो काल मे कहाँ देलकै नहि देलकै
से कहलखिन
हँ माँ कहै छले अनकाल माय भाय भाय करैत छै एखन माय के भाय दुस मन यै नहि किछ बाज नहि किछ बाज नहि काकी अच्छा अच्छा द देते दऽ देते चा उ किया ललेकै अपन झपले झपले बजै माँ कहलकै हम तऽ कहलियै किया आन कालमे भाय भाय नचैत रहै छथिन हमर भाय हमर भाय आ कहलै सुनली ओहि दिन गेल रहियै तऽ कतेक आम लऽ कहैत छलैथ हे
हुँ नय
के छैन बढ़िया छै ई बात हमरा बुझल एखन तऽ हम मना करै छी नइ तऽ हम तऽ एखने फोन डोला दैतियै
कहियो कहतै तऽ कहबै न अइयो अहाँके माँ केऽ आन ठमा लेय बड़ बढ़िया ओना पायल लेने अबि हँ बिछिया नेेने अबि हँ
कहै छै कि की रो मनीष आम सुनै छियौ कलकतिया बहुते भेलहुँ ए
नइ नइ कहऽ के काज छै ओ बुझि जेतै एखने नइ नइ नइ कहऽ के काज से एखने कहत किया गेबे तऽ कएले तऽ अहाँ की कहबै तू हिस्सा लऽ लेले कहियो एहन तुक लगतै तऽ बुझा देबै एखन किया कहबै
अखन नहि कहबै किछो एखन पपोे कऽ नइ कहबै जहिया एहन बात हेतै तहिया बुझा देबै वएह दुआरे तऽ कह कोनो चीज लैत ने रहे छ जेकि ओकरा सबके के अपने में ओहि ले क अलग हुए लगे छै
तहन हमरा चिन्हलक य नहि नऽ हम जे अपनापर उतैर जेबै
ओ की करै छै हँ ते ने नीतुओ के दू दिन देलकै तऽ अपने हिस्सामे से देलकै अहाँ देबै लोकके तऽ
तऽ ई चीज कैलशके हमरा कहऽमे की दिक्कत भेलै
किया कहिता अनेरे अखन नहि बुझैत छै हम माँ के पुछलियै य जे आय गे माँ शादिये से देलही तऽ एय आधा आम लऽ लेलकै कि जहने हमरा पुछलकै एक सौ देलकैय आर फाय हायं पचास टा ल क घर
ठीके छैन बढ़ियाॅं छैन बढ़ियाॅं काज करैत छैथ
चा कहली देखी बिछिया ने ने अभी ह पायल लेने अभीह अभी बिना पाइ के लेने अभी ह एबह तऽ दऽ देबह एखन नहि देबह
ओतऽ आब केहन काज हेतै ओकर फूलके दुम्हा भऽ गेल हेतन कि बेटा आय लहन तऽ टाइम नइ न देलियै हम
तऽ ककरो हमरा डरोक के नहि काज अइ अहाँ जेहन व्यवहार राखब तेहन हमहुँ राखब अहाँ के इनू पदार्थ हे थारी पदार्थ हे ओतऽ गेले ते कहाँ आहाँ एकटा ककरो पूछलिए यै आइयो रंजीत भाईजी आयल छले विदाई लऽ क तऽ पच्चीस टा आम हम बलजोरी देलियै या
केकरा सबके बिदाइ देलकै
देलकै दादा बाबा घरमे छ हँ तीनू गोटाके एकटा हम हँ भाभियो लै दुनू चाचियो लै छौ पला
अच्छा
आ माओ के दू पला छोटकी चाची के पहिरल साड़ी आइरन कऽ कऽ फॉल्स लागल छोटका कका कनिया के एकटा ओहो पहिरल
आ अहाँके माँ सभके दू दू टा
हँ माँ गेल रहे तऽ एकटा बुझियौ विदाई एकटा जे बुझियौ भीख जे पूछू ई नहि गेल रहथिन एकटा साड़ी ओहो साड़ी पहिरल फॉल्स लागल
आ बच्चा सबके
ककरो नहि काका के केहने दनि एकटा शर्ट पेंट केहने दनि कैलाश के बड़ बढ़िया का काका के केहने दुन
शर्ट कैलाशके शर्ट पैन्ट कपड़ा‌ के शर्ट पैन्ट
कपड़ा ऐ रेडीमेड दै छै ओ सभ
बढ़िआँ छनि जे करैत छथि से बढ़ियाँ
ते ने अहूँके एयबे करत नहि चिन्ता करू
हम्मर यदि आयत तऽ हमरा तऽ अहाँ चिन्हैत छी कि पहिरयवला नहि हेतै तऽ सीधे कहि देबै
नहि आब से ऐते लोक कहल थोड़बे जाइ छै जे हम अहाँ वाला नहि पहिरब नहि लेब से तऽ नहि हेतै
त हिनका एत जेना हिनका तऽ जेना पहिरल साड़ी देलकनि ह हिनका तऽ वापस वापस कऽ देबऽ चाहि हिनका जहन देखलखिन पहिरल सारी छै
नहि ले बाक नहि ओ चलि गेलखिन तहन ने नीक निकाल कऽ देखलखिन हुनका आगा मे केना उत्सव लै तथिन
हँ तऽ वापस कऽ दथिन साँझमे साँझमे वापस कऽ देथिन कि नहि ई तऽ पहिरल साड़ी हम
आइरन कैल छै फॉल्स लागल छै मां सबके बड़ बढ़िया हुनकर नहि छनि कोनो काजक सह कह
आ
सएह सब हाल समाचार छै
ई सब चीज हमरा बुझे ने हमरा जहन टाइम रहै छै तहन अहाँ सब बुझहे नहि दै छी ने
कोनो बात नहि छै अखन किया कहबै एखन कहबै तऽ नहि बुझैत छियै रखने हेतै जे मारि लगा देलक एहन मौका लगतै तऽ बुझाइे देबै ने
बुझा त
कहबय त जरूरे जे एये एना एना सुनलहु जहाँके देलकै हमरा त बुझलत आ तहन अहाँ एलहुँ हम तऽ अहाँ पाइए दै छलियै सभटा आमे दै छलियै लऽ जा लऽ जा आ जहन देलकै तहन आधा
छलियै एगारह टा आम देै छले दस टा आम हमरा दै छले
तैं तऽ कहलियै जे कतयसँ कहितै दसटा फाजिले दऽ दियौ की हेतै कहिया दै छियै तत पन्द्रह टा आओर हिसाब से फाजीले लक भाग गेल
हू ठीके ठीक
हँ ठीके छैन बौआ वेले नहि कोनो बात छै
आब हुनका ओकरा जे ई होइत छै कि हम सरिसोके छी असल सरसों हम भेँट करबै छी
हँ से बात तऽ सही छै
असल सरस असल सरसों केकरा कहै छै से ओकरा भेंट नहि भेल य तऽ हम भेंट करा सक
करा सकैत छियै से होइत छै ईसभ बात हँ काल्हि कतऽ काज पर जेबाक छै नहि नहि हुनका नहि कह के काज छै ई सब बात किए तऽ जेहने धकऽओ छथिन तेहने धऽकऽओहो छथिन
ह पेच कैस देतनि बढ़िआ जकाँ
हँ नहि अपन आब दियौ समय एहन एतै त मोन तऽ जरूरे पारि देबै त चीज कालमे त अपन आदमी छी बैस क माछ खायब त झोर बना त माछ बना
ठीके छै त कर दियऔ जे करै छथिन कर दियऔ
हाना आओर सब ठीक ठाक छै ने हेलो हँ